त की हाल छै हेलो
रश्मि बजै छियइ
हँ अहाँके की हाल छै हँ अहाँ के की हाल छै और सब हमरो ठीके छै अहाँ अपन बताउ
छै
अभी तऽ हम गाँव आयल छी अभी तऽ हम गाँव आयल छी
अच्छा आम खाय लए गेलियै की
हँ आम लीची अहाँ के नहि आम लीची फड़ल हए
हँ यै फरल छै लेकिन अय चाइल ओते नहि छै आओर साल लेखन नहि छै अभी इमरी बड कम फड़ल छै
अच्छा हमरो कने फड़ल छै लीची तऽ खतम भऽ गेल आब आम बचल छै
ओ लीची दुनू खतम भऽ गेल गेलाइ साही चैना दुनु
हँ सभ टूटि गेल
ओ अभी आम बचल है ना
हँ अहाँ केँ नै आम पकैत हए
नहि यै अभी तऽ पेड़ पर के नहि पाके है अभी तऽ कीन कीन कऽ अबे है तऽ लोक खाइ है
अच्छा हमरा कनि तऽ पाकैत हइ
ओ अहाँ सबके पाके है
हँ
जाए दियौ नीक छै हमर सब के हे पेड़ पर फड़ल छै खाय लक तऽ फड़े गेल छै लेकिन की हे न कि अभी नहि पके है अभी किन किन पवै है तो लोक खा ले
हँ से तऽ छै
ठीके छै जाय दियौ आम लीची के टाइम मे आदमी के गाँव घरमे मजा अबै हइ कि गाछी लोक गल आम टूटल ख लोक खयेलक
अहाँ कने गर्मी छै हमरा कने तऽ बड गर्मी छै
यो मात पूछि यौ अभियो एते धूप निकल हैय एते धूप निक निकलल हे कि आदमी बुझााय हे बाहर निकलते कि नहि ते जड़ जेते तते धूप छियै
हमरा कने तऽ लाइटो कटि जायइत हे
हमर सबके कभी काल कटे हय लेकिन इन्वर्टर लागल है कि नहि तऽ पंखामे कनेक्शन है तऽ ओते नहि बुझाइ है
पंखो के हवा तऽ पखो के आयकल हवा तऽ गर्मे फेकैत छै
ह यै आ धूप दिस से जे घर सब रहत कि ने ओ सब तऽ आऔर गरम घर बुझाई छै घरमे आगे फेके है
तऽ बात अहाँ सँ इ कहै छी अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना बनलै हे अभी तऽ हम चावल चढ़ेने छी हमसभ चावल सब दूप पहरिया में बनबै छी इ किने
अच्छा हम तऽ सवेरेमे खाइ छी चावल हम नाश्ता नहि करै छी
नहि हमरा सभके सभदिनसँ रोटी सब्जी दालि ईसभ बना देली आ भात जे छै कि नहि ओ दुपहरियामे एक बजे डेढ़ बजे बनबै छै तऽ लोक दू बजे खयलक
अच्छा ई गर्मीके दिनमे कहीँ जायके प्लान छै अहाँके
नहि य तऽ बड़ मुश्किल छै। हमरा की कहै छी, एना आब तऽ बड़ माथदर्द कहियो-काल्हि भऽ जाइ छै। भले पटना जा कऽ देखा लेब, लेकिन ई धूप देखिकऽ ने कहि दियौ, हम बुझलहुँ।
धूपमेसँ निकलासँ हमरो माथा धर लै छै
अहीं कहियौ ने एते धूप छै अभी निकलेवला छै कहीं
हँ
अहाँ कहियो वाटर पार्क गेल छी
हँ ये पिछिला साल गेल छलियै वाटर पार्क
केना छलय
बड्ड मजा अबै छलै गेलियै न बजे दिन भरि मजा मस्ती दिन भरि कलियै पाँच बजे ओतयसँ निकलि गेलै
ह्म
मजा तऽ एलै ठण्डा ठण्डा पानि मे खूब मौज मस्ती केलिये
हमहूँ सोचैत छी जायके लेकिन एतेक गर्मी
अहाँ सभ को तऽ ओनी है कि ने मोतीपुर मे है पानापुर मे है नरियार मे है
हँ से तऽ छै
आज कल तऽ लोकोग जाइ छै
हँ आओर सभ ठीक छै खना आब तऽ अहाँ खाना खायएब
हँ चावल सीटी लगे छै आ बंन्द करबै सीटी निकलतै ओकरा बाद सभ आदमी के खाना दे देबै
अच्छा अहाँ कूकर में चावल बनाबैत छी छ
हँ ये हमरा सभके पसौआ कोइ नहि खाइ है सभके मन बहुत बड़का बड़का बढ़ल छै एतय
तऽ अहाँके तऽ ठीके छै ने कूकरमे जल्दी बनि जायत हो
हँ एहि लऽ कऽ भोरमे नहि बनबै छिय कि नहि कि दुपहरियामे कूकरमे धऽ देली सीटी लागि गेल तऽ बन्द कऽ देली
हमरा नहि नीक लागै छै कूकरमेके भात
नहि एतय तऽ सभ दिन कुकरे मे के सभ खाय छथिन पसौआ बनि जेतै कि ने तऽ कोई खा नहि सकै है
तब अहाँके गर्मीमे की की खायके मोन करै छै
की खेबै यै सभ चीज से तऽ आजकल गर्मीे लगै ह अ अडाक खाउ तऽ ओमे गरम लागत गरम होइ छै आजकल पूियो पकवान खाउ आलूके तऽ ओहो ग चीज होइ छै
से तऽ अहाँ सहिए कहै छी
ह आाँके कीसभ बनेलियै खाना
हमरो कने चावल दालि सबजी फेरसँ भुजिया फेर तरुआ इएह बनल अछि अछि
हं ओ तरुओ बनल न
हँ हम अहाँके तरुआ केना लागै छै
हँ य हमरो सभके नीक लगै छै खाइ छियै लेकिन अभी तरुआ बनबैके मतलब हइ कि अभी भात बनाउ एक बजे तऽ ओकरा साथे तरुआ बनाउ
हँ हमरा तऽ तरुआ नीक लागैत छै लेकिन हमरा प्याजके कचरी जे होइत छै ई हमरा नहि नीक लागैत छै अहाँकेँ तय नीक लागैत छै सुनैत
छियै प्याजोके कचरी नीक लगैत छै हमर सभके लेकिन बात भऽ जाइत छै कि ठण्डा तऽ आदमी खेतै नहि भोरके बनायल आ दुपहरियामे एतेक गर्मीमे नहि मन करैत हइ बनबैके बुझलियै
हँ सेएहसभ बात छै
ओहि लऽ कऽ एन्ने मतलब थोड़ा दिन भऽ जाइ छै खयला पीला गर्मीके लऽ कऽ एहिसँऽ पहिले ओनी तऽ बराबर बनबै छलियै अभी अस्कता जाइ छीयै गर्मीसँ
ई गरमीमे तऽ खाली ठण्ढे पानि पियैके मोन करै छै
हँ ठीक कहैत छी बड़का बड़का बोतल पानि रखू आ दू मतलब कि दू घंटामे सभ स भऽ जायत
हँ लेकिन हम ओतेक पानि पियए पीबे नहि करै छी
पियके चाही गर्मीमे पानि
हँ हमरा डॉक्टरो बोललै छै कि कमसँ कम एक दिनमे पाँच लीटर पानि पियै लागी
हँ यइ लेकिन ओतेक नहि पियआइन होइ हइ कि नहि पानिओ पियैके एगो सर चढ़ै हइ कभी कभी बुझायत कि कतेक पियू आ कभी कभी तऽ मोने नहि करत कि हँ पियू चाहे किछु करू
हँ हम तऽ दू तीन दिन पीलीै ओकरा बाद तऽ हमरा नहि पियै सचली हम
हुं ठीक कहै छी अहाँ
आओर सभ बतैयौ अहां
पियब लेकिन जब डॉक्टर कहलखिन हेँ तऽ नीके कहलखिन हे कि पियएके चाही स सेहतो के लेल नीक होइ छै ई सभब
हँ ठीके कहै छी अहाँके आइसक्रीम केना लगै छै
की कहली
अहाँके आइसक्रीम केना लागैत छै नीक लगैत छै कि नहि
हँ यै आइसक्रीम तऽ ठीक नीके लगतै कि नहि गर्मीमे ठण्डा ठण्डा आजकल आइसक्रीमो बाला लेकिन गर्मी के लऽ कऽ रोज चलि अबै है बुझलियै
हँ हम तऽ गाँव आयल छी तऽ इहाँ कभी कभी तऽ आइसक्रीमवला भेटा जायत अच्छावला आइसक्रीमवला यहाँ तऽ जादा नकली ये आइसक्रीम रखै छै
हँ यौ गा गाँव घरमे सभ आर ओतेक महँगा नहि कीनय पबै ह ने सब डुप्लीकेट बेचै है की सब कीन ओ कम दामके रहै हइ तऽ सेसभ कीनत ज्यादा दामके बेचतैइ तऽ ओसभ ओतेक बिक्री गाँव घरमे नहि होइ हइए
ह्म
जे बुझै छै उएह कीनै छै लेकिन ओहोसभ की करतै गाँव घरमे महगा लेके चलतै तऽ ओकरा सभके बिकेबे नहि करतै
सेेर तऽ अहाँसँ सहिए कहै छी ठीक बाटे तऽ अहाँ जाउ
पिआबैला आ तऽ ओहो सब ओ अथी कहल जाइ छै ई रिक्शावला टेम्पू लेखा रहै हइ ओहिसँ बेचै हइ सभ स्टैंडर्ड भऽ गेलै कि ने
ह ठीक छै हम अहाँसँ बादमे बात करब
ह करब तऽ तऽ अभी कछु कथी करऽ जाइ छियै
अभी हम तइला जाइ छी काम बाटे
ठीक हइ हम करै छी कनि देरमे तऽ
ठीक छै